हलौ
आ दोस्त कहाँ
एते छियै यौ घरे पर छीय अहाँ कतऽ छी
की हाल चाल रे
ठीक हैय अपन कहू की सब होय हैं
हमरो ठीके छै नहि किछु ओहिना आराम करै छलौहे
अच्छा तब बहुते गर्मी आय छौ दिल्ली मे आय कुत्ता
हँ एतय तऽ बहुत ज्यादे गर्मी छै पसीनासँ हालत खराब छै एतय एसी कूलर कुछ कामे नहि करै छै अतऽ
नहि नहि छै भा हमरो सबके इम्हर मधुबनो मे बहुते गर्मी हैय ठीक करब यौ गर्मी के समय यैं अब रुकू एक दू महिना ओकर बाद तऽ फिर बारिश के मौसम मनसून मौसम आज तऽ कनि ठीक रहत
हँ मानसून मौसममे कनि बढ़िआँ मौसम रहत
ह
आओर कहियौ की सब भऽ रहल छै
कुछ नहि यौ अहाँके हम फोन करने छियै एगो काम छलै अहाँ से
हँ बताउ न
कहै छी की मतलब फ्री छीयै अगला हप्ता आहां
हँ हम तऽ फ्रीए छी
यो छैय अगल बगल के छौड़ सब ई सौरभ उरब कहे छलै कि चलू ने एगो डिरिप बनाबै छी कि छोटे भाईजी के भी फोन करू हम सब एम्हर से दू तीन गो भय जाय छी आ छोटे भाईजी अपन जे एक ओ छै तऽ ठीक है नहि तऽ ओ हुनका कहू कि मतलब चलै छी कतौ ट्रिप पर एक हफ्ता ला
हँ तऽ चलि सकै छी हम तऽ फ्रिए छी कतय जायके मन अय
देखियौ न इस सब कहै अब मेन तऽ सबस ट्रिप आहा अहाँके चाही बजट हमसभ अहाँ जानबे करै छीय कि अपना सब स्टूडेंट छियै तऽ बजट ओते नैय अयै लेकिन अ सोचै छियै चलू एक बार आबय छी अपना सब देवघरसँ बाबा मन्दिर सअ
की की राय अय कहू
दोस्त सब साथे जाय मे त आओर मजा आबै छैय
हँ ओ तऽ अे छैहे की तऽ की अहाँके मतलब प्लान छै अहाँ तऽ लेकिन दिल्ली मे छी हमसभ मधुबनी मे अहाँके आबऽ मे तऽ पैल तैलए अहाँके पहिले कह देलयू कि की करव वहाँ चलव कि नैय
हँ तऽ हम आबि जायब टिकट बना कऽ सभ कोइ मिल कऽ एक साथे चलब रहलै बजटके बात तऽ बजट पाँच छह सएमे भैयए जेतै ट्रेनके ओतेक खर्च छैहे नैय ट्रेन मे बिना टिकट लेने जेन डब्बामे घुसि कऽ जायके आदत
ताहि लए अहाँके कहलू ने कि बजट फ्रेंडली अहाँ मतलबत रहत तऽ रहत आहां अह के देवघर ट्रिप नॉर्मली हमस जा सकै छीयै ओतय की
हँ हँ पासो में छै आराम से जाओ सकै छी पैसो कम लागतय
मतलब दू दिन अहाँ के मान मान के चलू क दू दिन अ एक दिन तऽ लागत जा जा में ओत ओकर बाद फिर अपने सब ओ पैदल यात्रा करब आओर कि हू
तब घरसँ परमिशन मिल जायत कि नहि अहाँ सभके
हँ यौ देखलो ने मिले तऽ चाही लेकिन एक बार क शुरूमे ह ताहि ल ने अहाँके के देलियै छोटो अगर छोटो भाईजी जाय तऽ परमिशन मिले मे ओतेटा जादाा घर उ से टेनशन नहि मिलत
हँ जादे दिक्कत हेते तऽ हम बात कऽ लेबै
है आ तही ल तब मतलब और की सब चाही मतलब जेना ट्रिप ला त मानक मान के चलू की जाइके छै मंन्दिर तऽ ओते तऽ नहि एक दूगो सेट कपड़ा लेके
हँ एगो बैग लऽ लेब ओहिमे एक दू सेट कपड़ा
हँ
बकी जे जरुररी के सामान छै ओ सब राख लेब आराम से
हँ ठीक रह त ह अपना सबके तऽ मतलब कहु ने तऽ फिर कन्फर्म करब ने सौरभो कहे छले की हमहु जाएब से अहाँ पहिले बात करलु छोटू भाायजी से क लाक ओ बहुते दूर हय दिल्ली हमे
हँ तऽ हमर तऽ कन्फर्ममे हम चलब आराम से हम आबि रहल छी एक दू दिन मे बाँकी जेसभ जेयतह हुनकासँ पूछि लियौ कतेक आदमी जाय चाहै छथि
हँ तऽ आइ तऽ अहाँके एक जुलाई आओर हँ तऽ लगभग मान के चलू ने कि चलु दस तारीख केाद बाद के म त प्लन बनाबै छै
हँ तऽ हम नओ तारीखके टिकट लऽ लै छी दसके पहुँच जायब ओतय
हँ दस के यहाँ एतऽ पहुँचू ओकर बाद अहाँ अपनेसँ फिर एक दिन अहाँ रेस्ट करब एतत ओकर बाद फेर एक एक दू दिन बाद अपना सब निकलि जायब
हँ राइत क नइ हाँ रइत में ट्रेन लऽ कऽ निकलि जायब देवर देवघर के लेल
बस आ दू तीन दिन मतलब ओ उमरे क न अगर दादा मतलब मतलब नहि तऽ आउ हम तऽ कहे छी यहाँ आउ आराम से दू तीन मतलब दू हप्ता के छुट्टी लके आ दे अपना सब देवघढ़रसँ फिर आगा चलै छी अयोध्या चलै छी घूम की
हँ चलि सकै छी कोनो
केहन अहाँ के लागल प्लान केहन लागल अहाके के मतलब चले छी पहिले देवघर मे आराम से पानी चढ़ाबे छी अ बाबा के ओकर बाद अपने सब चलू अ ओतऽ से अयोध्या ज्यादा दूर नहि है ए उमरे से उमर अयोध्यायो त उमरे से अहाँ निकल जायब अपना अल्लु पीसअ
हँ बाबा क दर्शन केलाके बाद चलल जेतै फेर आगाँ के तरफ
हँ तऽ आगा अपना सब चलै छिय मतलब से कहै छले ई सब राकेश उक सब से नैय कहैय छलै कि चालु न छोटू भाइजी आबि जाय तऽ कनि अपनो सभके निक लागत आ घूमो फिरे में बहुते दिन बाद अपना सब घरे पे छिय तऽ चलू एगो ट्रिप मार के आबे छी
अपना सबके तऽ भइए गेलै बहुत दिन दोस्त सब साथे कहाँ कतौ जाइके मिलै छै
तऽ सब पढ़ाइ लिख अहाँ सब पढ़ाई लिखाइ जॉब मे सब हँ कहे चछलियैए कि अपना सब पूरा बीजी उजी छिय हमर पढ़ाई लिखाई करियर उरियर मे लेकिन टाइम निकालै चाही अपना सभके कनि अभी उमर हौ तऽ घूमै फिरैवालला उमर हौ नहि तऽ वृद्ध हो जाय अपना सब तऽ फिर तऽ ई सब कार्यमे सोचे पारत फेर
हँ आब सभकोइ सोचलियै तऽ जायल जेतै टाइम तऽ नहिए रहैत छै केकरो लग लेकिन टाइम निकालब
टाइम निकालै परय अछि
की कहै छै तब भाई ई भाभी के केहन छै ठीके ने
हँ सब ठीक ठाक
ह तऽ मतलब की अहाँ क अकेले आयब कि मतलब भाभीओ क उभीर संगे लेके आब
लैब सकैय छियै देखै छियै आब जेना जे
पुछू हुनको पुछू कि अहूँ फ्री छि कि तऽ चलू मतलब लड़की कैसे बनाउ दोस्त यार सब बनेने अय ट्रिप
उ गर्मीमे कतो जाय नहि चाहै छथिन
सेहो छै गर्मी एते अछि छै ने
हँ
तऽ ठीक है कोइ दिक्कत न ह ठीके छै तऽ नय तऽ केलय महिला के बि मतलब परेशान करब अपने छोड़ू तऽब उपलैन की
हँ देखियौ एक बेर पूछि कऽ देखै छियै हम केना की कहै छथिन ऐके बाद मेन मेन बात छै छोट बच्चा बच्चा छै ने तऽ ओकरा लअ जेनाइ मे कनि दिक्कत बुझाइ छै
हँ इ नैइ इ अहाँके छोट गौतम बर बदमाश ऐय यौ अहाँके छोट
हँ से तऽ छैहे पूरे रास्ता परेशान करतै लऽ जेबै ओकरा तऽ आ ओ जेथिन तऽ ओकरा तऽ लए जाय पड़तै बच्चाकेँ तऽ छोड़ि नहि सकय छै घरपर
सेहे दिक्कत हे नहि नहि छोड़ दियौ दगो मतलब अपने ठीके ह ओते दाइ लंग छै गौतम त ह न के बाते आब अपने अहाँ पहुँचू छी
देखायल जेतै ओकरो लऽ जेबै
हँ अभी बहुते टाइम है अभी छै अभी अभी तऽ पाँचे छ साल ब ने कैय ज ने बल छै आम तऽ
त आरामसँ
हँ अपने सब चले छी ब अपने ग्रुप के लड़का सब जतय छीयै अपने सब चलै छै कि
हँ दू तीन दिनके रूम बुकिंग हेतै ने दू तीन दिन के रूम बुकिंग हेतै
हँ दू एक दिन मतलब मान के चलू ने कि अपने सब पहुँचब तऽ कनि रेस्ट उस् करेेल तऽ अहाँके एक दिन रूम चाहबे करी एक दिन एक दिन होटल उटल मे रुक कऽ आरामसँ फिर आगाँ निकल के
हँ तऽ हम तऽ सोचै छियहु हेँ रूम तूमके जे खर्चा हेतै से हम देख लेबै
हँ बकी हमसभ एहिमेर जे ट्रानंसपोर्टेशनमे जते खर्च लागत ई सब हमस देख लेब ह आ एगो दोस्तो छै ओतऽ देवघर मे मतलब गाया मे रहे छै तऽ हुनका कहब की कनि रूम बारे मे पता करै ला तऽ ओ तुरन्त ओ मतलब के सेटिंग छै हुनकर उमर तऽ भा जेते है एहिमे ह ज्यादा प्रॉब्लम नहि अपना सबके होते आऔर भए जेते रूम उम के बातचित
हँ देखियौ बात कऽ क कहियौ देखथिन एक बेेर रूम
ह तऽ मतलब ठीक है तऽ प्लान फिक्सड है ने अपना सबके
हँ हमर तऽ प्लान फिक्स ह हम आबि रहल छी
चलू तब ई तऽ नीक बात छै यहाँ शुभ बात अभी अहाँ कहलहु तऽ आ कनि राकशोदबके इन्फॉर्म कर देब कि भाईजी आबे छै तऽ चलू रेडी करू की सब चाही की सब मतलब जे जे जरूरी अइ तऽ ओसभके अहाँके मतलब ई च चाही मतलब जे सब नेसेसरी चीज सब छै ओ सबके पैकिंग वकिंग चालू करे परत आराम से ट्रिप के जे जे छै एक्सपेंसिस ओहि पर कनि सोच सोच विचार किया जाय
हँ हँ सभसँ पुछि लियौ केसभ जाय चाहै छथि ओहिके हिसाबसँ अपन तैयारी कऽ लेतै निकलल जेतै ओहि हिसाबसँ जाहि दिनके प्लान बनल छै ओही दिन जायल जेतै
हँ वह ठीक रह छै या यो हमरो कनि आब अहाँके पता पता नहि छै कि हम मतलब एो इंस्टीट्यूट ज्वाइन केने छियै हँ ई कहलपतै कि नहि कोइ
हँ हँ हमरा पता चलल डेटा साइंस कर रहल छी
हँ हँ एतऽ न्यूटन कॉलेज अछि अहाँके स्कुल ऑफ टेकनोलॉजी करके छै तऽ ओहिमे हँ
न्यूटन कॉलेज एक बेेर बतेबतो हमरा हमर एगो जान पहचान के रहय छै न्यूटन कॉलेजमे तऽ हम
अच्छा नहि देखियौ ने छै मतलब तीन चार गो कैंम्पस हय या अहाँ के मतलब दिल्ली एगो गुरगांव मे हय एगो छै बंगलोुर मे एगो हैदराबाद आऔर एगो छै उत्तराखंड शायद
तब अब मेंटर छैलाई ऊ कहलकई कि जे नीक लागैत छै जाहि मे सुविधा अहाँ के आई तऽ हुनका ज्वाइन कर सकै छी ऑफलाइन अभी तक तऽ लेकिन ऑनलाइने चलै छै कोर्स हमर
हँ आइ काल्हि ऑनलाइनके सुविधा भऽ गेलै ठीके बात छै ऑनलाइने ठीक रहत